नाल
जय झूलेलाल
ॿियो ॿुधाए, हाल चाल कीअं अथव?
बढ़ियाआए, तां ॿुधायो?
बढ़िया आहे, किथां जा आयो?
अजमेर जा
अ अजमेर जा, असीं खंडवा जा।
खंडवा
जी ॿियो, जी खंडवा।
खंडवा किथे एमपी साइड, हा।
म पी मपी आहे न बुराहानपुर वग़ैरह रामनगर में, ॿियो -ॿियो ॿुधायो हालु चाल? सभु मज़े में बढिया, कॾि खां चालू कयो? असां अॼु खां जुड़ा आहियूं, पहिरियों कॉल तव्हांखे था कयूं।
अच्छा -अच्छा, त अॼु ई आयो आहे तव्हांजो टास्क?
हा अॼु आयो न, अठन- ॾहन ॾींहंन खां कयो आ लेकिन थिए ई न प्यो। दॾ थियो असांजो, त मां चयमि पहिरियों काल करे ॾिसां कीअं थो लॻे छा थो थिए!
हा असां खे त टे चार ॾींह थी विया।
ट्रे चारि ॾींहं थिया तव व असांजो वरी लॻे न पियो न, असां त कुछ पूरो कंपलीट करे रखियोसीं। लेकिन मिले ई न पियो अलाए छो पो आखिर मिली वियो आ अॼ।
सुठो आहे न हा बस फस्ट में
लेट थी विया, लेट थी विया छा? लेट थी विया आयो छा थोड़ो।
लेट सुमंदा आयो अच्छा।
ॿियो खाधव रोटी पाणी खाधव? आवाज़ नथे अचे तव्हांजी हलो।
नथी अचे आवाज़।
हा हाणे अचेवती खड़ खड़ खरखर आवाज अचे पई न पहले। हा उव ई त चवांती रोटी पाणी खाधव?
हा, रोटी पाणी त थी वई। जी, जी, जी। हा, ससमण जी तयारी।
जी, जी ॿियो ॿार बच्चा अथव वॾा तव नंढा तव।
न।
जी।
अनमैरिड आयां आंटी मां।
अच्छा, अरमिल आयो अच्छा नंढा आयो जी, जी, जी। छा, पढ़ाई कंदा आहियो?
थी वई पढ़ाई बि।
घणी पढ़ेव?
एमे।
एमे वाह! पो हाणे छा शादी कंदव।
अ बसि, हाणे ट्यूशन ॾींदा आयूं घर में, न हाण त थी वई बस हाणे। ट्यूशन ॾींदा आयूं ॿारन खे।
पो बस हाणे तव्हांखे पार कयूं न।
ह हा।
अचो, खंडवा जो पो ॾिसूं छोकरो तव्हांजे लाइ।
न न छोकरो न ॾिसो।
छो?
न हा।
अछा पांजी पसंद जो कंदव, हूम ज़रूरी आ, ज़रूरी आ उहो बि। पांजो बी ज़रूरी आ पसंद जो। जी, जी, जी। हा मुखे ट्रे ॿार आहिन न।
टे ॿार तव।
हा ॿ गुड़िया अऊं हिक बबू।
अच्छा, शादी कयल आ सभनिन जी।
न न मुंहिंजी गुड़िया टेवीह साल जी आ। हुनजी शादी शादी शुदा आहे। ऐं हिकु गुड़िया एकवीह साल जी आ ऐं बबलू हाणे अरिड़हं साल जो थींदो। हाणो मतिलब सत्रहो खां कंप्लीट थींदसि अरणो लगंदसि।
हा त नंढो आ।
जी नंढो आ। पढ़ाई ॿारहो कंदो आ न। जी ऐं गुड़िया जी शादी थी वई आ, नानी बि ठही वियमि। जी। ॿियो ममी कीअं ठीकु थव? ममी ममी मगर मज़े में? हुते छा फेमस आहे अजमेर जो?
असां अजमेर जो सोनवड़ो। सोन हलवो थींदो आ न, हासोन वड़ो।
हलो। सोन वड़ो, हा हा सोन वड़ो। अधवा मूलीक न आ त ना। वीचारु हुयो अचण जो।
जी।
उतेह चवंद आहिनि न अजमेर जी दरगा जेकी हूंदी आहे।
हा दरगाह हा।
हा उहो सोच वीचार हुयो की भई थी अचां, लेकिन वरी हिते सिंधी समाज में वरी घटि मञदा आहिनि न मुस्लमान खे थोरो घटि लेखींदा आहिनि
न असां बिरु हेॾो कोन वेंदा आहियूं पर हाणे ॾिसण लाइक़ आहे कुझु शइ कोई कोनहे
हा उते त वरी सिंधी ऐं मुसलमान कोई हुनमें न रखंदा आहिनि। त वरी वॿे शहर में हाणे ॾिसो कहिड़ो होॾो मुसलमान जो केॾो ता करनि वेठा। लहो ज़िंदा लह जिंदा इ भ त करनि वेठा।
त तव्हांज न त असां बि एॾो कोन ईअं वेंदा आहियूं।
अच्छा।
असां बि न वेंदा आहियूं हीअ त खणी केरु महिमान ॾेखारण जे बहाने हा हा
त छा मल मुंहिंज दर्गा ठयल आहे?
हा दरगा ठहियल आहे न।
मतिलबु वॾो हूंदो थोरो न वॾो मंदरु जीअं हूंदो आहे हुन टाइप में हूंदो न। हलो। हलो। कटजी वेई।
हलो।
हा हलो, चां थी मंदीर टाइप में हूंदो न ठहियल।
हा जी सभी थींदी न तव्हांजे हि हूंदा न न काननि, बिल्कुलु हा त बसि जीअं हुननि जी समाधियूं हुननि जी समाधियूं ठहियलु हूंदियूं आहिनि न, तीअं ई ठहियलु आहे। पर चङो वॾो आहेॿहिर मतबु ईंदा इन।
अच्छा ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि ऐं उहो चवंद थी न थोड़ा मान माण्हुनि जे मुहं ॿुधो आहे अजमेर अजमी दराह अजमेर जी दरगाह मां सभिननि जे मुंह मां ॿुधंदी आहियां जी। हूंदो न कुछ त हूंदी गाल्हि मानि, तॾहिं त अचनि ता न सभु।
भई सभिनी हंधि आहे पर अजमेर जो छा थोड़ो वधीकु फेमस थी वियो आहे ऐं सभु हा ऐं जब एक्टर बि ईंदा आहिनि। टीवी जा एक्टर आहिनि न पंहिंजा हा। त उहे बि ईंदा आहिनि त उन्हनि
अच्छा उहो! पोइ वधीकु फेमस थी वियो आ, हनि?
उन्हनि जी वजह सां वधीकु फेमस थियो हा।
हा- हा- हा सही गाल्हि आ, सही आ।
पुष्कर त पाहिंजे हिंदुनि जो ई आहे।
जी- जी- जी ॿियो मम्मी- पपा किअं, ठीकु तवि? छा कन्दा तवि पपा?
पापा त चाट जो लॻाईंदा आहिनि।
अच्छा, चाट जो?
हा, सिंधी पकोड़ा। सिंधी पकोड़ा, अच्छा हा। सिंधी पकोड़ा थींदा आहिनि न? मिर्चनि जा-आलू जा ऐं सन्ना प पालकु जा पकोड़ा, कोफ्ता, ब्रेड-पकोड़ा हे सभु।
अथव
हा- हा मम्मी त हाऊस वाइफ।
अउ भाउ वग़ैरह?
भाउ जॉबु कन्दो आ।
अच्छा, जॉबु कन्दो तवि?
हा न-न नंढो आ असांखां।
तव्हां वॾा आहियो, तव्हां घणे सालु जा पोइ?
टीयो
अच्छा टीसो।
हम
जी -जी पोइ वीचार कॾी तवि, शादी करणि जो?
अञा टाईम लॻंदो।
घुराईंदव न?
हा बिल्कुलु।
ह-ह घुरायिजो। मुंहिंजी गुड़िया त हाणे फाइनलु थी वियो तनि। हाणे एमबीए चए ती खुद। चए ती करणु जे लाइ, हा हाणे उहा हिकु गुड़िया जी शादी थी वई त, पोइ उहो त वीहें सालु में ई मतिलबु थर्ड ईयर कंप्लीट थियसि न, पेपरु ॾियणु आई हिते शादी खां पोइ।
अच्छा।
हा जल्दी करे छॾी शादी, हुनजी जल्दी थी वियसि‌।
अच्छा त जल्दी छो करावोयिसु? अच्छा सुठो रिश्तो आयो आ।
सुठो आयो वरी बी-बी गुड़िया आहे न।
हा
भई वरी थी वञे टाईमु ते त पोइ दि दिक्क़त न थी वञे न, परेशानी नथी वञे न पोइ।
हा
ॿारनि खे बि एतिरो थियनि था हाणे उणिवीह साल जा त सम्झ वरी विसार थी वञेनि न
हा
पोइ हुनन हिसाब सां वरी पोइ सही नथो लॻे न पर असांजे हसबैंड जो थोरो सुभाणउ ॿितरा अथनि हू चवंदा भई छोकिरियूं पंहिंजे घर हली वञनि टाइम ते त सही आहे
हा त कॾहिं रही तव साली
उनटीह टीह साल थी विया आहिन
अच्छा त पोइ ॿार बि हुंदव
हा गुड़िया थी हाणे पंजे छह महीने जी अथनि गुड़िया हाणे थ हे हिते ई खं हरदा में असांजे मतिलबु खंडवा खां ॿ कलाकनि जो दूर आहे टे कलाक टे चार कलाक दूर आहे बस हरदा जी हरदा ॿार बाकी अथव मुंहिंजा सोणा बढ़िया ॿिनि छोकिरी हूंदव हिकु नंबर लॻंन दव हाणे
अच्छा
ह गुॾी बि असांजी जी
ॿियूं आसे पासे में को वॾियूं छोरियूं अथव
हा आसिन न आहिन आहिन
मुंहिंजा ॿ भाउर वेठा आहिन हुनन्हनि जी कराइणी आहे
अच्छा छा कंदा अथव भाउर जॉब कंदा अथव न
हा जॉब ई कंदा आहिन
छाजो जॉब कंदा अथव
हिकु त कपिड़े जी द हुन चादरुनि जी दुकान ते आहे चादरूं कबलूं
अच्छा अच्छा घणी पेमेंट मिलंद अथव हुनजी
उन जी मतलबु चङनि सालनि खां उते ई आहे त पंजवीह सतावीह ईअं अथसि
अच्छा अच्छा हूंदो त ॿुधाईंदीमांव कोई सुठी छोकिरी हूंदी त
हा
हम बाक़ी ॾिसां थी अगरि हूंदो कंहिंखां वरी कंहिंखे बि जानकारी वठां थी ॿिए बि कोई मिली वञनि। रिश्तेदार में वग़ैरह ॿुधाईंदीमांव
पर मतिलबु आहे पंटीहें साले जो। पंटीह अठटीह ईअं ई हूंदो
उन हिसाब सां छोकिरी खपेव आहे वरी पो।
हा तॾहिं चयमि न वॾियूं छोरियूं हुजनि।
न एतिरि वॾियूं न आहिन भई हूंदियूं त ईअ ॿावीह एकवीह ॿावीहें साले जूं आहिन कालोनीअ में।
न भई पर अथव बि मतलबु पैसे में त सुठा आहिन
त पैसे बि सुठा अथव आदत वग़ैरह काई काननि की
ह न आदत ब कुछ- कुछ कोन थस
छोकि छा अॼु ई अॼुकल्ह पीअण वारा खाना त थी वञनि न
अल्हाए जेको पो हीअ थी ॿुधाए न चादरुनि जी दुकान ते हुन खे त सुपारी खाइण जी बि आदत कोन अथसि।
अच्छा ईअं, ॾिसा हाणे छा हिते बि, मतलब असांजी ॾेराणीअ जी नूंहं जी मासी तस न, उनजे छोकरे जी कयई, लेकिन ॿी समाज में कयई। उनजी बि ऊंट्रीह आ भाभी! ॿावीह ॿट्रीह ट्रेट्रीह साल जो हुयो, हुन ॿेई समाज में कयईं।
अच्छा, इहे जेके बिहार, बंगाली, बिहारी जेके इये?
न उहो न पतो आहे, केड़ी जात आ, मतलब सुठी जात तन, भोपाल जी भो भोपा न न न न न न न न न भोपाल में को रिश्तो रिश्त रिश्तो हलाईंदी आ माई, उहो सिंधी बि कंदी आ, हे बि। कराईंदी आ।
हूं
अॼकल्ह ॾिसो, सिंधियुन में एशोआराम सुठो आ न, घुमण फिरण, जींस टाप पाए करे, अॼ कोई रखे थोड़ नथो छोकरीअ खे पांजे हुनमें, घर में केद, घुमाए घुमे फिरे थी न, एशक थी करे वेठी। त सिंधी समाज में अॼ करण वारे करन ता न, कि ज़्यादा बि सिंधी मां करूं भाई।
हा
अऊं, हले प्यो थो, हाणे इहो सिंधी छोकरयूं मिलन नथियूं। पतो तव तहांखे, हुनजा ॾिसो ता आरनामा केॾा किना हूंदा एन। की भई हे खपे, हो खपे, हे खपे। गाॾी बि खपे, त घर बि खपे, त माण्हूं बि घट खपन।
हा, इहो त आहे अॼकल्ह सभु।
कुछ वधीक थी वञे, असां बि सिंधी समाज ज्यूं आयूं असां बि सोचींदासीं सुठे घर में ॾयूं छोकिरयूं। हर कंहिंजे घर में हूंदो आ ईंअं। लेकिन एतरो बि न करण खपे न, सिंधी समाज खे। थोड़ो भई माण्हूंअं जो हो बि त ॾिसो न, ज़रूरी आहे पैसो बि आहे त सीरत बि ॾिसण खपे न, त सीरत ॾिसन नथा।
असांजी त मुंजी, मुंजो काको आ मतलब।
अच्छा काको तव?
हा त हुनन जे मतलब, हींअर ई मतलब हिक ट्रे भाउर हुआ। पर हिक भा जे त ला, नंढ़े नंढ़े में सभिन खां नंढ़ो हो लास्ट में, ऊ उनजो एक्सीडेंट थी व्यस।
अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट हो गया।
वरी उनजो सदमो लॻी व्यस हुन जी माउ खे, त ट्रिन महीनन खां पो वरी उनजी मां, गुज़ारे वई।
त, पो हाणे अकेलो आ?
न पो हाणे ॿ भाउर एन, अञा पीउ आ, पीउ ऐं ॿ भाउर एन।
अच्